हेलो
हँ की हाल चाल
ठीक छै यै अहाँके
हमरो ठीक है
आओर की सब भऽ रहल छै
किछु नहि वएह सब गेल इसकुल ऑफिस ओहिके बाद बाकी काज सभ
हँ हँ
आब नहेबै धोबे
हँ आ देखने छलहुँ यै अहाँके अखन हम अथी फोटो तोटो लगेलहु हे मारिटे
हँ तऽ ओ छलै मेहन्दी पुर बालाजी के बड्ड सुनैत छलियै ओकर नाम
हँ हँ
ह कहलिये जे हमरो मोन तोन खराब रहे हा तऽ हम कहलिये चलू कनि भऽ आबे छी तऽ कहि वहि सँ ठीक भऽ जाए
अपना सबमे तऽ उएह छै ने जे हुनकर मान्यता बड्ड छै
बहुत बहुत
हँ हं तऽ ओतै गेलियै तऽ हमर ननदो गेल रहथिन
हँ हँ
तऽ फेर ओतै दर्शन तर्शन केलियै आब हँ तऽ बढ़िया दिन पकड़ा गेल कि शाने
हँ लेकिन ई तऽ सही बात है
हँ तऽ भगवाने के बुलावा बुझियौ
हँ ई सब लिखल होइ छै बुझल ह कोनो मंदिर तंदिर जेबै न तऽ ई सब लिखल होइ छै ओ अपना हिसाब से अहाँ सोइच केऽ चलबै तहन नहि होइ छै
बड दिन तऽ सोचीए जे मत तऽ जेबै जेबै जेबै सब जगह भऽअइ ओतै नहि जा पाबियै आ अइ बेर अचानके प्लान भेलै दुपहरिया में फेर राति में निकलि गेलयै
नइ नइ नइ नीक नीक केलौं नीक केलौं ई सभ जायबाके चाही, मंदिर सभमे जा कऽ। ओनाहिमे तऽ बहुत शान्ति भेटैत छै। आ अपन सभकेँ बाल बच्चाकेँ तऽ सिखेबाक ह ने पूजा पाठ, तऽ सएह बात छै।
भीड़ तऽ रहै छै, लेकिन नीक लगै छै। पाइन ताइन छुटै छै ओतऽ।
हँ
आ ओतुक्का बढ़िया नियम छै, जेना हर जगह बहुत एथि नहि कऽ देत। पंडा सभ पाई ताई खर्च करा देत हँ। एतय ओहन किछु नहि छै, एक रत्ती प्रसादी लऽ कऽ जाउ, दू तीन। एकटा मंदिर छै, ओतऽ चढ़ावा चढ़ा देत, प्रसादी। एकरत्ती कहत, खा लिअ।
हँ हँ
सभटा वापस कहत, जे एतयसँ घर नहि लऽ कऽ जाउ। हँ, आ किछु देत हाथमे, से कहत पाछू फेकि दियौ।
हँ हँ तऽ ई सुनि कऽ हमरा बड़ नीक लागल अ, तऽ हमरा तऽ लागै यऽ कि जतेक मन्दिर अखन तऽ गेल हैब सभ जगह, हमरा इएह हाल लागै सब जगह, पाई दिअ तखन आ।
बड्ड ठकै छै। ओइके एकटा और देखने हेबै, ओहि के अगिला दिन बाँके बिहारी। गेल रहीअइ।
अच्छा अच्छा, बाँके बिहारी गेल छलहुँ ई। ओतऽ छथिन ने, जे एथि की कहै छै? मथुरा वृन्दावन वाला हँ, वृन्दावन। हँ
तऽ हमर कुबोलो रहै।
हँ, नीक केलहुँ, नीक केलहुँ, कोबला पाती नहि राखी।
हँ, तऽ हमर पूरो भऽ जायत, तऽ ओतऽ की भेलै? ओ एक लाखसँ बेसी भीड़ छलैए, बुझियौ ने, रोड धरि भीड़।
अरे बाप रे।
तऽ हमसभ कहलियै कि जे वीआईपी एंट्री कहै छै, तऽ चल, देख लेलियै। आइ तक गेल नहि रही वीआईपी।
हँ, ई सभ बड़ सुनने छी। वीआईपी एंट्री तऽ एथि एंट्री, ओ सभ पाई लऽ कऽ धंधा छै।
हँ हँ, तऽ हमर बड़ कहबो केलखिन, हम मतलब हमरा भी आइ। वीआईपी एंट्री नहि चाही हमरा, ई सभ नहि नीक लगैए।
हँ हँ
तऽ तैयो हम कहलियै, बड्ड भीड़ छै से, गर्मी सेहो बड्ड। बच्चा परेशान भऽ जायत।
हँ
लेलहुँ तऽ सही, बड़ ठकलक। लेकिन तैयो लऽ जा कऽ ओहि भीड़मे ठाढ़ कऽ देलक।
हँ, झूठो नेते देखियौ, भीड़के कतऽसँ छोड़ि देतै ओ सभ। पाई कमाइके धंधा छै आ ई कहियो ओते नहि, सभ जगह। सभ भऽ गेलै हे आइकाल्हि, आस्थाके नाम पर खाली पाई लऽ छै। सभ एतऽ एकटा। एकटा एतऽ शिवोहम छथि, अथी शिवोहम तऽ हम बहुत दिनसँ नाम सुनै छी। तऽ हमर अथ की कहै छै? सोचने हिनका कहलियै कि चलू यौ, एक दिन चल गेल जे छलियै ओतऽ। तऽ मने जतेक ओतऽ एंट्री करबै, ओतऽ पाँचटा गुफा छै। बुझलियै, सभ गुफाकेँ मने अलग अलग चार्ज छै तऽ हमहुँ सभ सोचलियै। चले कि बिना पाईके नहि जे देत, तऽ हमहुँ सभ सोचलियै, चलू कोनो बात नहि, पहिल बेर एलहुँ हे, देख लै छी। की छै गुफामे तऽ ओसभ अपन की केने हइ ने, जेना वैष्णो देवी जकाँ एकटा गुफा बना देने हइ। एकटा गुफा के अहाँ के बना देने अथी हरिद्वार जकाँ सब माने जते भोलेनाथ छथिन अहाँ के ज्योतिर्लिंग सब से सब ज्योतिर्लिंग एकटा मे तेना तेनाके त मने बुझियौ हमरा पूरा कमाइएके धन्धा लागल आ शिवजी के बहुत बड़का अहाँके बहुत विशाल मूर्ति छै बहुत पैघ जे सब जगह से देखाइ छै तऽ सएह कहलहुँ कि अहूँके अहूँ सएह कहलहुँ पाइ लागै छै लेकिन हर जगह कहत भी आई पी एन्ट्री तऽ ई एन्ट्री
हँ वएह आश्चर्य लागल लेकिन ओतय छलै जे किछु नहि बुझियौ ने ओता पाइयो जेना अपना सब पाइ चढ़बै छियै ने कोनो मन्दिर दिर मे जे बिन पाइ चढ़ेने नई जेब दक्षिणा
हँ सही बात हँ हर चीजमे दक्षिणा मांगै छै हर चीज मे मांगत आ नहि त हम अहाँ के की कहै छियै अथी एयब ने उम्हर तऽ हमहूँ हमरो ल चलब चल बस सुनि कऽ नीक लागल एहन एहन जगह पर तऽ जेयबाक चाही ई हमरा असल आस्था के लागल
मन एकदम प्रसन्न भऽ जेत
हँ हँ हँ तऽ एहने जगह चाही ने जतय अहाँके जाकऽ मोन खुश भऽ जाय एहन जगह कतऽ जतऽ सब जगह अहाँके पाइए मांगैत रहत तऽ पाइ चढ़ा दियौ छतऽ पाइ चढ़ा दियौ
आ लागत की जे मतलब नहि देबै तऽ किछु कहियो देत त आ जते दूर तक जाइत रहबै से पाछू पाछू पाछू पाछू बाप रौ बा पड़ले रहत जे केनाहु पाइ हमरा भऽ जे
हँ हमहुँ सब गेल रहौ अहाँके अथी की कहै छै अथी कखनो कालके एनाहिते निकैल जाइ छियै घूमै फिरय लए नहि जेबै ने तऽ बच्चो सब के अहाँ के मोन नै लागे छै तऽ ओकरो चाही ने की कतौ तऽ शनि रवि छुट्टी रहै छै सबके तऽ अहाँके इएहे अथी रवि केऽ गेल छलौ चीख तिरुपति छथिन एतऽ बालाजी के नाम सुनने छियै अथी बाला चीख तिरुपति बालाजी
तिरुपति हँ
तिरुपति तऽ तिरुपति मे एकटा छथिन बड़ मेन बालाजी आ एकटा अहाँके तऽ छथिन तऽ ओ अहाँके हुनकर नाम छै चिख तिरुपति ओ कनि छोट छथिन हुनका तऽ ओतहि गेल छलहु ने तऽ की कहै छै हम देखलियै आरती जे लेलहुँ तऽ पंडित सब मुंहे देखे छलखिन कि पाई देथिन कि नहि बुझलियै मने सबके इहे उम्मीद रहै छै तऽ हम हमरा लगके चेंज छलै दसे रुपए तऽ हम ओहिमे दऽ के गोर लागि लेलियै आ ई लेने छलखिन बौआ के कोरामे तऽ ई नहि देलखिन तऽ हुनका मुँह देखै छलै सएह ओ हम हुनका बादमे कहलियै बड़के तऽ ओ कहलखिन कि हम केना दैतियै हमरा हाथ मे बच्चा छले तऽ सएह सब कहलहुं की आइ काल्हि सभ जगह उएह भऽ गेले कि पाइ दियौ तखने हँ से बात सहिये कहलियै बात ओएह छै मेन छै कि ओकरो सबके के तऽ ओएह आइ छै ने इनकम तऽ उएह छै आओर कथी छै
हँ
सएह बात छै तऽ आओर की कहै छै बौआके तऽ गर्मी छुट्टी खतम भऽ गेल तऽ गर्मी छु्ट्टीमे कतहु गेबो किलियै कि बस अनाहिते एम्हरे उम्हर घुमालियै खाली
कमे समे एम्हरे मतलब कमे समे घुमलियै हरिद्वार गेल रहियै
हँ हरिद्वारो वाला देखने छलहुँ अहाँके घुमलहुँ तऽ हैं अहाँ तऽ केना गेल छलियै
अपने गाड़ीसँ ओ हमर सासु छथिन ना तऽ ओ कहलखिन खिन जे मलेमास के बाद कनी गंगा नहा लिअ तऽ अपना सबके तब दिल्ली सब तऽ पासे छै ने
हँ अहाँ सबके तऽ बहुत पास ह
हँ तऽ कहल कहलियै तऽ कहलखिन चलू
हँ हँ हँ हँ
तऽ इएह छलै गर्मी छुट्टी आओर की करबै एत्तेऽ गर्मी मे कतऽ जेबै
हँ से बात तऽ छैे हे गर्मी बहुत छै एहिबेर तऽ अहाँके एतौ बहुत गर्मी पैड़ रहल छै गरमी तऽ होय नहि छल लेकिन एत्तो के बतल गेलय आब एतो गर्मी आबि गेलय लोको सब भरि गेलये ने तऽ बहुत
अचछा हे य तऽ सोमवारी आबैये तऽ आब पास मन्दिर तन्दिर अय की नहिै
एतऽ हँ अथी जेना कहलौ जेना अथी एकटा अथी छथिन की नाम छै कोन महादेव छथिन अथि बिसरि गेलहु हन नाम ओकर बहुत चर्चित महादेव छथिन जतऽ अहाँके बहुत सारा ज्यो ज्योतिर्लिंग छै बहुत सारा ज्योति
अच्छा हाँ ओ जे छोट छोट छोट
हँ ओहे ओहे शिव हँ ओहे ओहे हँ ओ त तऽ बड भीड़ रहैत छै तऽ ई कहै छलखिन तऽ एकबेर भऽ एबै नहि गेलियै या एक बेर गेल छलिये
फोटोमे देखैत छलियै
हँ हँ ओ बहुत नीक छै अहूँसभ आयब कतहु घुमय लए एम्हर तऽ घुमा देब ओ जगह हमरा सबके घर से नजदीक छथिन तऽ शिवो हम के जेना कहलो आ लेकिन ई वाला मे एते पाय ताय वाला नहि पूछ छै ई वाला मंदिर हमरा ठीक लागल ई हम एक बेर गेल छी अहां के अथी नाम छै हिनकर नाम हम बिसरि गेलो हँ कनि ध्यान
अच्छा
हँ मन्दिर तन्दिर तऽ छै हे ओनाहितो घूमैत फिरै लए तऽ जाइते रहै छै बुझियौ शनि रवि रहल ने तऽ कखनो मॉल चलि गेलहुँ कखनोहु बौआकेँ लऽ कऽ कखनो कतहु घुमा लेलहुँ मन्दिर बेसी चलि जाय छियै
हँ ठीक करै छी मोनो क होइ छै ने
आ मेन हमर मकसद की बुझलियै कि बच्चाके ई बतेनाइ कि हमर पूजा पाठ की छै बुझलियै तऽ बुझतै तखने ने आगू ओहो पूजा पाठ करतै आय सबमे विश्वास रखतै
हमसभ अपन धर्म करबै ने आब आगू की करतै ओकर मर्जी लेकिन एखन बनबयमे तऽ अपनासभ हँ बनबऽ मे तऽ अपना सब पाछू नहि ने हेबै
हँ सही बात छै
आर अहाँ सबके पूजा पाठ हो गेल आय
हँ ती की कहै छै उएह भोरे उठलहुं तऽ उएह करै छियै नहा सुना कऽ आब अहाँ से बात कऽ लेलहुँ हे ने तऽ आब इहो जा रहल छथिन तकरा नहा सुना कऽ कनि भगवान के बस उएह एकटा दिया जरा दैत छै तऽ नहि भऽ पाबैया दूटा बौआ छोटका के देखऽ पड़ैय ठीके तऽ नहि ब पबै तऽ ओनाहिते कहियो जरेलहुँ कहियो नहिय जरेलहुँ कहियो खा लेलहुँ खाय के कऽ लेलहुँं जेना तेना अपन जिंन्दगी चलि रहल छै हँ
के आगू में ने भगवानो झुकि जाय छथिन
ओहे ओहै ओहै कोनो एहन न छै ने कि अहाँ सहिए के करियौ भगवान तऽ ई बात नहि कहे छै मोन मे आस्था हेबाक छै
आओर की तऽ आ भगवान ओ बच्चा के तड़पेबे तऽ भगवानो ने मा
हँ तऽ पहिले हमरा ओकरा देखयके ने
हँ ओहिसँ बड़का भगवान एखन केओ नहि छै
हँ सएह कहलहुं की आबू घुमय लए कखनो बुझलियै इम्हरो
हँ आ ओ मंदिर सब देख में बड मोन लागल
चल बहुत बगल मे अय अहाँके बहुत चीज आदि योगी घुमा सकैत छी हम आदि योगी बगलमे छथि सभ भोलेनाथे वला छथि एकटा ओ जे अहाँ कहलियै बहुत सारा शिवलिंग ज छथिन ओ आ एकटा शिवो हम ई सब बगले मे छथि अहाँके ओ सब अहाँके घुमा देब तऽ नीक लागत अहहुं सब पूजा पाठ बहुत करे छियै ते अहाँ सब के नीक नीक लागत सब जगह पर
हम तऽ बुझु हँ बनले नहाकऽ करबै
हँ हँ हँ
बौआ ह दुनू एकटा ऑफिस एकटा इसकुल
हँ सही बात छै आओर
कनि ओकर भोर मे उठय के इच्छा नहि होइत रहत ने
हू से तऽ होइते छै रोजके रूटीन भऽ गेलै हे ने मेन की छै बुझलियै बच्चा सब सुते ने ने छै समय पर नीद पूरा नहि होइ छै तऽ अहाँके आओर लागत आस केर भोरे आब भोरे तेहन मौसम भऽ जैत जे लागत नहि उठय के मोन होयत लेकिन की करबै रोज अपना आप के जोश दैय छियै कि नहि भाय आइ अथी उठबै तऽ जल्दी काज भऽ जायत ताहि दुआरे उठय पड़े छै अहाँ के आ नहि उठबे तऽ जहिया ने तहिया सभकिछ लेट होयत इहो गौर करबै
बड्ड लेट अपने मतलब भागम भाग होयत आ अफसोस हैत जे किया लेट उठलौं
हँ ओहिसँ नीक उठे जेतो ठीके कहल हँ तऽ उहै छै सैहे हम कहै छलहूँ हमसब ऊटियो गेल छलहूँ ने हाँ हाँ तऽ ऊंटी ऊंटी गेल छलहुौं तऽ ओहो बुझियौ की नजदीके अयै तऽ ओहो बड्ड नीक जगह ठंडा जगह बड्ड नीक पहाड़ वला जगह अए अहाँके सबसँ ऊँच पहाड़ हइ ओ बुझलियै तऽ अपन कारेसँ गेल छलहुँं तऽ स-सा अथी की कहे छै बौआ के बड़ मोन लागल छल
हरदम जाम हा
एहिमे हमरा लागै लगभग आठ आठसँ नओ घण्टा बुझऽ हाँ एतऽ स कहलू ने एतयसँ अहाँके बड्ड किछु नजदीक अहाँके रामेश्वरम छथि बहुत किछ